हँ की हाल चाल छै?
ठीक हाल चाल छै।
हँ ठीक हाल चाल छै।
आर हॅं भ गेलै, एइ पर
अच्छा खेनाइ पिनाइ भेलैए भात दालि, आलू सोयाबीनके तरकारी भेलैए और आलू करैलाके भुजिया भेलैए इहै सभ भेलैए।
अच्छा हमरो तऽ वैह भात, दालि सब्जी आर आम के चटनी एखन तऽ आम के सीजन छै न तऽ आम
हॅं एखन तऽ आम के समय छै तऽ केहन एखन मिठगरवला चटनी बनलैए कि नहि नहिथं मिरचाई तिरचाई दऽ केऽ जे बनै छै से कियाकि कनि कनि आम ई सब त अहाँके पटनाइ अथीं भऽ गेलइ यैने पाकब सेहो शुरु भ गेलइ।
हँ हँ हँ हँ ओ बरमसिया वला गाछ छै न ओहि आम के छलैयै तऽ ओ एखन हँ काँचे छै।
तऽ ओ आमके नाम की होइ छै इएह बारामसिये?
हँ एखन तक तऽ ओकर वैह नाम सुनै छियै।
जे बारहमसिया आम होइ छै मतलब सब समय मे जे छै से ई आम फड़ल रहै छै सैह ने भेलै।
फड़ल हँ आ विशेषकर एकरा यैह हरियरके आमके चटनी या काँचे आमके यैह सब में चीजमे यूज भेल।
अच्छा तऽ पैकतो हेतै ने
हँ पकै छै किछ पकितो रहल पकै लै छोड़बै तऽ पकत। स्वादमे बढ़ियां होइ छै।
मतलब मिठगर होइ छै जेना बाँकी आम सपेता आम मालदह आम सब जेना होइ छै तेन।
हँ हँ पकलक तऽ ओकर स्वाद भेल जेना
आ होइतो छै पैघ मतलब इहै। मालदहे आम सब जेंका जेना अपना सभके मिथिलामे आमसभ कते रङ्गके प्रसिद्ध छै कलकतिया आम
हँ हँ से तऽ अपना गाछो छै बहुत आम सबके जेनाकि सपेता भेल मालदह, कल
हँ आच्छा छैहे की तहन तऽ अपन ई छै जे ई छोट आम रहैत हेतै बारमसिया बला ते एकर अपन चटनियो तहन त लगैयै तू सब सब समयमे चटनी लगभग खा लैत हेबैं ने
हँ हँ सालमे बनिते रहल आ बेसीेक ओ आम पकै लै रखबौ नहि वैह आम काॅंच आम के छील त हरियर मिरचाइ नून आर ईसभ दऽ कऽ आर अहाँ सिलौट पर पीसू।
अच्छा
ह एखन तऽ अपना सभके सिलौटेपर ज्यादा बनै छै ने।
सिलौटपर हँ अपना सबके मिथिलांचलमे तऽ इहै छै जे मसल्लासभ जे पिसाइ छै आ कि कोनो चटनिए लै तऽ ई ओना जे की कहै छै पंचफोरना वला जे रहैत हेतै से ओकरा जे छै से भुजिकऽ तब पर या लोहियामे
हँ हँ आ ओकरे नून मिरचाइसभ दऽ कऽ पीसू हँ हँ। विशेष कऽ वै बला जे सबचीज मिलाकऽ पीसू बनाउ
अच्छा हँ नहि बढ़िआँ छै
हँ बढ़िया छै अपना मे रहै छै तऽ कोनो दिक्कत नहि कखनो तोड़ि कऽ आनि लिअ हँ बना लिय
किग की कहै छै आब तऽ जे छै से पाबनि-तिहार सब अपन शुरू भऽ गेल अछि मलेमासके बाद तऽ आब तऽ धीरे-धीरे फेर दुर्गा पूजा सब बीततै तऽ सामा औतै तऽ सामामे की केना होए छै
सामामे तऽ वै परना या खरना कऽ चालू भेल सामा के उद्घाटन तऽ ओकर बाद श्रीसामा सब बनल हँ भाय बहिनके पाबनि छै हँ चिकनी मइट से श्रीसामा तऽ ओही दिन बनैत छथिन
कते लोक तऽ अहाँके जे छै से ई अथियो दिन से बनेनाइ शुरू करै छथिन जे खरना भेल तऽ ओहो दिनसँ भरदुतिआ दिन स हमरासब ओहिठाम भरदुतिये दिनसँ शुरू भऽ जाए यै ओहे दिन सऽ हमर सब के जे परिवार में सब लोक सब छ थिन बुजुर्ग छथिन तऽ ओ कहय छथ थिन की जे आइयै के दिन मईट अहाँ छू लिय। नहि किछ तऽ श्रीसामा आजुक दिन बना कऽ शुरू कऽ लिअ आ फेर धीरे-धीरे जेना जे कियेकि बीच मे भादवा-तदवा पड़ि जाइ छै
हँ शुरूमे हमरो सबके तऽ वै मतलब ई मतलब परने या खरने दिनसँ श्रीरिये सा
हँ श्रीसामा बनै छै तऽ श्रीसामा तऽ वै ने जे छ
चारि दिन बाद ई लड्डू बेचनी कुकुर में स
हँ रंग-बिरंगके बनै छै
ई सामाजे नहि एकटा होए छथिन
हँ ई छ टा रहै छै कैले ओहिमे हऽ पांच पाँच भैया सत भैया
दिन बाद लड्डू बैचनी चिनी पांचो कुकुर ई सब सब छै
हँ रंग-बिरंगके बनै छै आ पउती सेहो बनै छै कि नहि जाहिमे भार जाई छनि सामा के
सब ओहिठने कनी
गीत नादसब तऽ रंग-बि अपना सबके मिथिलांचलमे तऽ पाबनि तिहार अहाँके हँ
होइतै रहै छै एखेन अरदारा चलि रहल छैन पातैर हँ सीजन-सीजनपर जेना एखन आम पाकल तऽ अरदाके पातरि भेल
कतै दस दिन के होए छै कि पन्द्रह दिन के
वैह स अहाँके एक हफ्ता पन्द्र दिन
पन्द्रह दिनके होए छै ओ संक्रांति से संक्रांति तक के होए छै छइहै की हमें में कुमारि सब जे जिनका अपन जेना पातरि परै छनि भगवती के सब अपन-अपन अपन दिन हिसाबसँ दै छथिन आ अखन तऽ प्रसिद्ध अपन आम छै हँ आमेके समयमे होय छै
आब आम अपने ठीक छै।
हँ एखन तऽ की छै ने, जे खेनाइ- पिनाइ खाउ अहाँके जलखै हँ आ जलखै करू आ कि खेनाइ खाउ कि र रोतका खेनाइ खाउ, जखन तखन अहाँके देखबै जे एक दू कतरा आम सब खेबे टा करै छथिन अपना सभके मि
हँ आ अपना सबके मिथिलाञ्चलमे ई सब चीज कनि बेसी देखैके होइ छै, जे आम खेबे करू।
बेसिये रहै छै, आ खााय- पीबे के कनि शौखिन बेसिये रहे छथिन सबगोटा। आ बाहर में तऽ इ देखबै आहां के जे, सब अपन काजके चलते, ड्यूटीके चलते, नहि ओते खा पऽबै छथिन।
सब ठाम
ओते समये ने हुनका सभके रहै छैन, हँ आ समय नहि रहै छैन। आ तैँ अहाँ ई चीज देखबै जे ई आम के समय मे बेसी लोग गाम अबे छथिन, क्याकि बच्चा सब के अपन गर्मी
हँ- हँ- हँ काकियो अगना मे देख खलियैन कए आदमी एलखिन हेँ, अपन आम- ताम लऽ कऽ खेेलथि
हँ - हँ एखन सब आमके के समये छियै, आ कते बच्चा शौखिनो होइ छथिन, आम नीक लगै छनि गामक। चीज नीक लगैत छनि। ताहि दुआरे गामक एखन तऽ छैहियै जे, साग- पात रङ्ग बिरङ्ग के आम।
हँ- हँ अपन बाड़ी के, अपन गाछक आम।
बेसी ओ-ओ आओर स्वादिष्ट होइत छै, अहाँ दोसर जगहसँ जे कीन कऽ आनू तऽ ओहिमे जे छै से आब, किछो दऽ कऽ पका देने रहै छै, दबाइ -तबाइ दऽ कऽ। ओ कनी फायदो नहि करैत छै।
तऽ ई गछ पकुए आम खााय के रहले
गछ पकुए, सभटा आम तऽ गछ पकुए रहै छै कि ने ओ, आब अथि ने ओतेक ई जिलेबी सेहो इएह समय में फड़ै छै ने?
हँ जिले-जिलेबी सब, आब एखन बतिया -ततिया देल एखन जामुन देखैके बड्ड भेटत, जामुन भेटत।
लच्चीके भेलै समय, जिलेबीके, जामुनके।
जामुन बड्ड भेटै छै।
अपनासभ कते पहिले जे, जामुन सब तोड़ै छलियै नै। कुल जे जाइ छलियै तऽ। जामुन तोड़ि कऽ तोड़ि कऽ अनलहुँ जोमुनी खयेलहुँ। ह
हँ- हँ।
आ इसकुलसँ तऽ एकदम नियमे कऽ के अबै काल में आम तोड़लों ओढ़नीे मे एकटा आम लेलों, आ मारलहु देवाल तेवाल पर खाते एलहु। सभ गोटा एकटा अलगे समय छलै सभ दोस्तके। नून मिर्चाई लऽ के नै तऽ ओनहुहे खटगरो अपना सभके नीके लगै छलए। ओ एटा अलगे समय छलैएा
सब स फेनहुँ, अप्पन घुमलहुँ, अङ्गना खेलेलौंह
एकदम, हाँ
हं-हं अप्पन सबके खे
आ, ई जे सामा जे होइ छलैया, तऽ कत्ते दोस्त एहनो होइ छलखिन जिनका घरमे सामा नय भेल तऽ, ओ-ओसभ नय अबैत छल खिना सामा तामा देखैय लए।
हं, लोक गी-
हुनको सबके खोइं
छैय ने, भगरामके भेल, समनके भेल तऽ सामा के गीत तऽ खोइंछ दिऔन आब सभ केते? सिन्दूर दियौ, सब चीज होइ छै।
खोंइच -तोंइछ, तेल सिन्दूर देल जाइ छै, आ ई अथी मे पौत्- ती सब मे की सब रहै छै, चाउर ए
एकटा मेंअरवा चाउर रहय छै। एकटा मे गुड़ दियो, एकटा मे सिन्दूर रहय छैन आ एकटा मे सामा के भार मे किछु आओर देल रहै, हं, चाइर टा मसाल गाड़ल गेल ओतै। आ चूड़ा तऽ खोंइ-
हाँ, आ चूड़ा सब सेहो रहै छै।
हाँ, चूड़ा दहीके अथि सभ अप्पन जाय कालमे मूँह ऐंठेलक।
हं, हं -आगां अप्पन जिनका अप्पन कनि मम-मधुर मिठाई भेल की, रसगुल्ले भेल की, लड्डुए भेल, सेहो सब कत्ते गोटा अपन रख खैय छैथ, जिनका जेहन विभव होइ छैन।
छैहे, सेतऽ छै ने? जे भाइजीसभ जहन एंठबैत छथिन से सामाके विदाइ कालमे तहन चूड़ा, दही, चीनी यैह सभ- चीर अप्पन मुंह।
हं, सबकिछु रहल, एकटा बड्ड नीक भैऽए बहिनके पाबैन अइछ, बहुऽत नीक।
सब ई सब
जहिना अहाँके ई रक्षाबन्धन होइयै, कि भरदुतिआ होइयै उहैएमे सँ एकटा इहो सामाके पाबैन, भै-, बहिन के बहुत नीक होइयैऽ, हं
ठीक होय छै, टा गीत भेल, लोकगीत सब सुनलौं बजलक, बालो बच्चामे कनि नीक बात सभेल। आरसभ गाम घारे की हाल -चाल एख्खन?
बड्ड सुन्दर गाम मे तऽ एख्खन सभ रंग के एख्खन समय रहैयैऽ, कखनो पैइन- बिहाइड़ होइयैऽ तऽ कखनो जे छै से अहाँके, नीके गर्मीए बड्ड भऽ जाइयैऽ एखन गरमो बड्ड लगैत रहै छै, आइके कनि मौसम कनि ठीक ठाक छै।
हाँ, आइ पाइन भेलैए, तय दुआरे एम्हरो आइ पैइन भेलैयै, उम्हरो भेल छलै?
हाँ, एम्हरो पैइन सम- भयंकर छलैयै एकदम्म आजुक, लेकिन मौसम कनि, कनि समय ठंडा कदेलकय।
हं-हं-
पनी के सेहो समय आइब गेलय नैऽ, बिया तिया सब जे सब सभटा तऽ जइर रहल छै, नीकसँ पानि नहि होइ छै। हाँ
अच्छा से भेलै अपन धान तान रोपेले बिआ बाग अपन भेल सौंसे। आ मेन बात इ होइ छै ने जे सब के एहि पर मोन लागल रहै छै, खेनाइ पिनाइ लोक केतऽ जे खेते बाड़ी पर छै, एखन आर, हँ आर एखन किछो नहि एखन तऽ देखै छियै गाम मे खाली ओ उपनेन, मूड़न, गृहपवेश, पूजा- तूजा चैल रहल छै।
अखन इहा सब चैल रहल छ।
आ मिथलाञ्चल में एकटा उ उपनेन के एकटा अलगे अथी रहै छै ने, नया ब्यवहार भेल नया बात
हँ, अखन ब्-हँ उपनयनो सब बहुत होइ छै।
अँ-कलियने एकेटा नामे उपनेन ला छै।
उपनयन सब भेलैया उपनयनोमें कते रंग के विध व्यवहार सभ होइ छै।
हँ मंगलमैट मे ओहि दिन गेल रहियै तऽदेख देखने रहियै नया नया सब चीज नवका आब तऽ सबठाम नबकानव कसारी थारी हँ मैटलग
जते ओ रहै छथिन अईहबसभ सभके जेना एक एकटा बरुआ पर पाँच गोटे अईहब रहैछथि। थिन तऽ सभके अपन नानी गामसँ ऐल साड़ी ऐल थारी ऐल। हँ सावो ओ अपन केना ओ लेकिन सब ओढ़ा तं नै एकटा साड़ी ओढ़ा के तर में सब मिथिलानी सब जाइत रहै छथिन थारीम मैट लऽ कअ ओ छवि अहाँ के अलगे लगैत रहे छै देखे मे बड सुंदर लगैत रहे छै। इहे सब तऽ अपनसबकेमिथिलांचलके परम्परा छै शोभा सुंदर छियै।
हँ ईसभ सभटा अपन मिथिलाञ्चलेमे देखै के
रखबाक छै जे आगू पिढ़ी दर पिढ़ी सब ई सब काज करैत रहथि। परम्परा बनल चलैत आबय सब दिन।
तऽ लोक गाम बेसी उपनयन करै छथिन जे बाल बच्चा सब देखतै, सिखतै, बुझतै।
सब देखथिन कियाकि ओसभ अपनो अपन करथिन कियाकि पूर्वजेसँ ई सब भऽ रहल छै तऽ ओहो सब देखथिन तऽ ओहो सब करथिन।
संकृति अपन नाइ कनि बहुत पैघ बात भऽ जाइ छै ने।
एकदम हँ। छैहे मिथिला मे इएह सब तऽछै।